हेलो हँ की हाल चाल छै बहिन।
सब ठीक छै।
आओर कहू की कर रहल छियै।
भोजन पानि बनै छै।
आ की सब्जी बन त तऽ की तर तरकारी बनि रहल छै।
तरकारी तऽ परोड़के बनबै छियै।
ओ परोरमे कीचना दाल डालके की।
हँ अचान
ओ हमे भी चना दालि या चना दे कऽ बनावाबे बनाबै छियै खूब नीक लगै छै।
आओर कतेक दिन के बाद अहाँके बता अहाँ के चेहरा केना बुर झ लग बरसात शुरू होइते दे हाथ देलक पिछला हप्ताँ बुखार खोँखी नाक बह परेशान कर देेलने छी।
हँ ई बरसात के महीना आयल आ बिीमारी के लाइन लागि गेल हमरो छोटका बेटााक के सेहो तीन दिन से दोस्त भऽ रहल छै डॉक्टर कहलनि पानि से भेलक होते।
से। सही कहलियौ चौक चौराहापर ज जतहि ओ देखू ततहि पानि जमल जाइ छै ओहीमे मच्छरके फौज तैयार भऽ रहल छी। मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया सब एहि बेर जोरसँ पकड़ैत छै।
हमर पड़ोसीके बेटीके डेंगू भऽ गेल छलै प्लेटलेटस एक बैगे बीस हजार पर आबि गेल छलै दस दिन अस्पताल मे रहलै भगवान के कृपा से आब ठीक अछि। पूरा मोहल्ला डरि गेल छलै।
डेंगू वालला मच्छर तऽ साफ पानी मे पनपैत छै कूलर गमला छत पर रखल पुरान टायर टूटल बर्तन जते पानि जमा होइत छै ओतहि ओ अण्डा दै छै हमसभ सफाइपर ध्यान नहि दै छी।
हँ नगरपालिका वाला तऽ छिड़काव करय आबैत छथिन। हमरो सबके जिम्मेदारी छैक ने हम तऽ हर रवि के दिन आस पास के सब बर्तन उलिटि दैत छी कूलर के पानी बदली दैत छी तुलसी के गमला मे पानी जमा नी होबे दैत छी।
बन बन्द बड़ नीक करैत छी हमरो ईसभ करबेके चाही आर एकटा बीमारी छै टाइफाइड ई दूषित पानि अखाना से होइत छै बरसातमे नालाके पानि पाइपमे चलि जाइ छै।
हमर देव आर के भेल छले टाइफाइड महीना भरि बिछौने पे पड़त रहल डॉक्टर कन बुलल पानि पीयू बाहरके कटाह फल आ गोलगप्पा चाट सब बन्द कर देउ।
बरसातमे सड़कके किनारेके चीज तऽ बिलकुल नहि खेनाइ चाही माछी बसैत छै धूल माटी उड़ैत छै ओहिमे कीड़ा जीवाणु रहैत छै पेटमे गेल तऽ हैजत दस्त प्रिलिया भऽ जाइत छै।
पीलिया तऽ बड़ खतरनाक होइत छैक हमर जेठानीके भेल छलै आऑँखि पियर भऽ गेल छल पसाब सेहो पीियर डॉक्टर कहलनि लीवरमे सूजि गेल छी। महीना दाल पानि पर रहलखिन
एहि लेल पानि उबालीके पीबू या फिल्टरवला क्लोरिनके गोली सेहो अबैत छै आ सब्जी फल नीक जकाँ धोके खाउ खासके साग पात ओहिमे माटि लगल रहैत छै।
आर एकटा समस्या छै दत खुजली फंगल इन्फेक्शन बरसातमे नमी बेसी रहैत छै कपड़ा ठीकसँ नहिी सुूखैत छै आ ओहीमे जीवाणु पैदा भऽ जाइत छै।
हँ हमर बेटीक के एक पैर के अंगुरी मे के बीच मे भऽ गेल छै। डॉक्टर कहलनि पएर सुूखाके राखू टायर जूता नहि पहिरू नीमके पानि से धोउ।
बच्चा सब के सेहो ध्यान रखबाक चाही ने ओ सब पानी मे खेलाय लेल मचलत रहैत छै जमल पानी मे खेलत छै ओहि माप मे लेप्टोस्पोरसिस नामक बीमारी के कीटाण रहज छै। आ चमड़ा कटाएल रहै छै एक तऽ देख
तऽ दही मे चल जाइत छै। हे भगवान ई तऽ नहि बुझली छल हे भगवान ई तऽ नहि बुझलै छल हम तऽ अपन पोताकेँ डाँटब कल्ही नालाके पानि कल्हि नालाके पानिमे कागजके नाव बहा रहल छल।
बताओ आर सुनू आंख के बीमारी सेहो एहि मौसम मे बेसी होय छै आँखि लाल भेनाइ चिपचिपइ एकरा आई फ्लू कही छै एक दूसर के तौलिया रूमाल से इ्तेमाल नहिह करबाक चाही।
आओर सुनू उपाय की छै सभ बिमारीसँ केना बची।
पहिल बात सफाई घर के आस पास पानी नहि जमा होबै देबौ हफ्तामे एक बेर मिट्टी के तेल या फिनाइल छिड़क दियौ नालीमे
दोसर
दोसर भैल खाना पीना पर ध्यान बसी खाना नी खाउ गरम आ ताजा खाना खाउ पानि उबाली के पीबू बाहर के खाना से परहेज करू।
तसर
तेसर मच्छर से बचााव। साँझ मे पूरा शरीर ढकल कपड़ा पहिरो खिड़की दरवाजा पर जाली लगाओ आ सुतैत काल मच्छरदानी लगाओ। व छाप अगरबत्ती अलॉट सेहो चलि सकैत छै।
चारिम हाथ धो खाना खााय से पहिने शौच के बाद बाहर से आबी के साबुन से नीक जक बीस सेकंड तक हाथ धो करोना में जे सिखलू से न ही बिसरू
पाचम
पञचम इम्यूनिटी बढ़ाउ तुलसी अदरक हल्दी वाला दूध पीबू मौसमी फल ख नाशपति जामुन से बिजला के बाद तुरन्त कपड़ा बदली लियौ न ऽ साादी खोखी भाव जाय त।
आ तो डॉक्टर जकाँ सब बता देलियै हम तऽ केी मतबी गेल।
डरबक नहि छै बहिन सावधान रहबह सरकार सेहो एहि मौसममे जागरूकता अभियान चलाबैत छै। आशा दीदी घर घर आबि के बुझबै बुझबै छथि।
बुखार भेल पर तुरन्त जाँच कराउ झ नहि पू टोलामे कल्हि स्वास्थ्य शिविर लगल छै। मुफ्तमे मलेरिया डेंगूके जाँच भेलै हमहूँ करोने छलियै- नेगेटिव आयल रहै।
देखलियै समय पर जाँच से इलाज सस्ता आ जल्दी भऽ जाइत छै -नहि तऽ बीमारी बढ़ि गेल।
बढ़ गेल हजारो रुपा खर्च भऽ जाइत छै । दीदी एकटा बात आओर कहू बरसातमे मन उदास भऽ जाइत छै बीमाल पड़ला परर आर बेसी
से तऽ ओहि छै एहि लेल घर में भजन कीर्तन करू बच्चा सग सब लूडो कैरम खेलो गरम गरम सूप खिचड़ी बनाउ मन प्रसन्न रहत तऽ आधा बीमारी वह।
है भाी जाय त । आइ अहाँसँ गप्प -कऽके मन हल्का भऽ गेल हम पण करैत छी से जाइ आइएसँ घरके आसपास सफाइ। ब पानि नहि जमा होबय देब आ परिवारके सभके।
नहि ई अहाँ जरूरत जरूरी छै तनिका अह अपनहूँ तनिका नियमसँ रहू आओर बालो बच्चाके तनिका नियमसँ रखू । आ जेना कनिका भी बीमार पड़ो तऽ तुरत जा करके डॉक्टर के दिखाउ ।
हँ । हँ सही। कहलहुँ आब हम चलै छी बून्द बून्दी बरखा होबै छै सावधानीमे सावधानी -सावधानीमे सुरक्षा।
हँ ई अहाँ न कहै छियै -अहाँ तन । क अपन भी ख्याल राखू आओर बाल बच्चाके भी ख्याल राखू ।
छै ह -चलू हमे करब अहाँके फोन ठीक । ठीक छै चल ठीक छै । ठीक ।